हेलो
बोललिये
हँ की करै रहियै अपने भाइजी कहाँ गेल अाँ हम
भायजी हम बगलेम छौ ला बात करब हेलो
हेलो
बोल ने जल्दी साँझे बोल आखी प
की होलै हमरासँ कोनो दिक्कत भेल क जे अहाँ एना बोलै छियै
नहि हमरा नींद आय रहल अधी आधिया राति मे बात करबो तऽ कैसे होते
वाह अहाँ हमरा अहाँके साथ अहाँके साथ हमरा नीक लागै छियै तब ने अहाँकेँ हम कॉल करै छियै आओर हम कहाँ ककरो कॉल करै छियै अहाँ हमरा बहुत ज्यादा नीक लागै छियै
अ
अहाँ बहुत अच्छा छियै अहाँ बहुत कत नीक छियै समझलहुँ
ह बात करबो हमर भाय से
की बलियै अपने
बात करबो
हँ दियौ ने हम भ
ए ह ठीक है बात करलूात कर ने ह
हेलो
आँ
भाायजी की करै रहियै अपने
हम कुछो न
खाना खेलियै की
हँ
की खेलियै खाना
खाना रोटी सब्जी साग
ओ हम सुनै छियै कि अहाँ अंकिता दीदीके बहुते मारै छियै
नहि
कोनो दिक्कत भेल की ओकरासँ जे ओकरा मारै छियै
नहि ते हम कहाँ आ छै
ह हमरा कोइ बोललै तऽ
ह
अहाँके हमे के हमे के लगबै अहाँ
बहि ने
तब बहीनसँ झूठ नहि ने बोलयके चाही
नहि
फेर बोललियौक हमरा बोलिौ ने की बोलियै हेलो
आँ
की बोलियौ ने अहाँके बोलियै ने न चलि रहल है
कोन नीन्द
ओ अहाँके नीन्द आबैत छी केना
हँ
सुतबै ने नहि हमरास से दस मिनट बात कर लू उसके बाद सोति जाउ
ठीक है
बोलियौक अपने आओर किछु किछु समाचार जे अच्छा भेल ई अच्छा होइ जाइत
ह बोै
कुछो बोलियौ ने अहाँ
आइ इस्कूल नहि एलिए
नहि आइ कहाँ गेल रहियै अहाँ गेल रहियै की
हुँ हाँ हम गेल रहियै
ओहो अहाँके इस्कूल बहुत नीक छी नीक छियै अहाँ भी इस्कूल मे पढ़ै छियै अच्छासँ अहाँके टीचरो लोक बहुत नीक छी अच्छासँ समझाबै छौँ अहाँके हेलो बोलियौ न आओर कुछ कुछ बोलियौ न
हँ भै गाज ने आ
होइ गेल की दीदी कहाँ गेल दीदिएके दए दियौ फोन
जी जी सुनट ह
नहि नहि सोय कैसे जयथिन अभी अभी हमरासँ बात करथिन ई तब सुतथिन
हँ ओकरा ज्यादा नींद आबै छै से सुत जाइ छै
नहि नहि बोलियौ हुनका उठे
मोबाइल मे चार्जरज नै न हइ
की करै छियै अहाँ भरि दिन मोबाइले चलबै छियै की हमरा त लगे छी अहाँ लोकिन बहुत मोबाइल चलबै छियै
हुँ हूँ
एते नहि चलबू मोबाइल बहुत ज्यादा मोबाइल चलबै छियै
ह नच
तब के चलबै छै
छ बजे तऽ इसकुल जायके रहै छै आबै छियै बारह बजे
ओ ई बात छियै ने हमर
हँ बारह बजे के बाद फेर होमवर्क बनबाके अबै छियै
हूँ कोचिंग जाइ छियै अहाँ
अं ह
किएक नहि जाइ छियै पढ़ू अहाँ
कोचिंग एक महिना के बाद
अभी छुट्टी छियै की
हाँ
गर्मी छुट्टी कहाँसँ होयत अहाँके
रुमन सत त
जून से अहाँके कल इसकुल बन्द भी हइ की
नहितऽ
हमरा तऽ कोइ बोललै रहए बच्चाके दीदी आइ इसकुल ने मेरा बन्द हइ अहाँ ने बोल ओ बोललखिन कि अहाँ दीदी इसकुल कल नहि जयबै कल् इसकुल बन्द छी
झूठ इसको बान होगा स ब द देंगी
पता नहि हँ हमरा तऽ नहि बतेलकै कह सरी अहाँके पता अहाँके पता छियै तऽ अहाँ हम हमरा बताय दिअ अगर पता चलै तऽ हमरा बताय देब
हमरा तऽ कोन मिलै सब्जी बोलबै कहाँ बोलबै सब्जी किस कि बानध है
पता नहि आब ओतेक नहि ने जानै छियै अहाँ बहुत पढ़ैओमे नीक छियै अहाँसभ बातो नीक बोलै छियै अहाँ अभी खड़ा छियै कि बैसल छियै अहाँ
बैठल
ओ बैसनेे छियै ने बचि जइयऔ आरामसँ बचि जइयऔ चोट उट तऽ नहि ने लागल वैसे
न ह कय
अहाँ चलबै हमरा सभ घुमय लेल दुर्गा मन्दिर
कहाँ
छै ने अपना मन्दिर व दुर्गा मिर घुम
रूपा
का मन्दिर चलियौ न सब खर्चा अहीं बरा
ठीक छै कराज जैमिन
ह स
कब जेबिहीं भोरे घूमे
हँ अहाँ अहाँ खचा आराम
पाँच बजे छ बजे आ जेबै एक एस पी पर खर्च गे ठ त
बोलियौ ने चुप भए गेल छियै हमरासँ बात करयमे नहि नीक लागै छै
ल जा
देखै छियै अहाँके साथ बतियाबयके लिए हम बैठल छी बैसर अभी तक मे नूदो नहि आ छै
बात के कहि के एहिमे
की करबै
ठ
कीी पढ़ले इकूल बुआ ए भइजी
दैव कभे जीम बोल
क की पके
जीम
आह एंजॉ करै
जिम जेबी जिम
आ नहि
हँ
कोनो काम छियै वहाँपे की य अहाँके
अ्सा
हँ द बन रहलल छैब ने
अच्छा
चलियौ कहाँ भी चलियौऽ हमहूँ देख लेब अहाँ केना करै छियै
ह ठीक ह ह हँ से भइ
सहीए
कइ भीह छै ग तीन बजे पासियम त हव कवजम
पसनच ने
हिवान चौक के साइड मे जिम न है
ए बाबू
हँ न
क बात छै जबरदस बोलू ने एतना देरसँ अहाँके बात सुनय लेलए बैसल छी अहाँ किछु बोलबे नहि करै छी अहाँ बहुत नीक बात करले छियैसी अह क्या बोलै छियै
हना खब ओ त
हँ सहि अहाँ छलियै ने देखै छियै क हँ हँ खेली
गाम तऽ अभी हम पूछि की गरमे छै
घरेमे छियै अहाँ छोड़ू ने इसभ बात अहाँ ई बतबू ने कि अहाँ अभी की की पढ़लियै जिम जायज की होइ छै
ह
दीदी सुति रहलखिन दीदी सुति रहलखिन
नहि सठ कहब अभी तन जााक भ
पाँच
के
हमरा तऽ लगै छै बहुत देर हमरासँ बास करयमे अहाँके मोने नहि लगैत छै हम नीक नहि छियै कि अहाँ बहुत नीक छियै हमहूँ नीके छियै
दस मिनट सुरी
कहाँ अभी कहाँ
दीन दु भ तब ने दिनके तऽ तोर घर पाय जेब दीनकनककर टेन्सन नहि छै
नहि नहि ई गलत बात छै अहाँके अहाँकेँ हम बात करय फोन कयले छिय अहाँ बोलै छियै हम घरेपर चलि अयतियै
ह्म ह वएह कह
अइसन नहि किछु करू
हू करे
ठीक छियै अहाँके भोरेमे भेट होय तऽ फेर भेंट होत भोरमे ठीक छै सुती है अाँ अहाँ भीज सत रह
ठीक छै ह जे भ इकुल